। । हेलो
भी व्यस्त है। हेलो
हेलो
हाँ हेलो।
बोलु
काहा की कर रहल छी बड़ा फोन करैत छी अहाँ। आ लेकिन फोन लगाइ छै। हाय
गर्मीमे बैठल छी और की करबू
ओखनि बात करैत रहलियै तऽ ऐसे ही फोन कयलियै हमरा माथा खराब भेल
नेटवर्कके दिक्कत है लगैया
त ओ एतबा दिक्कत होइ छै-
कार्य टीम के बोलियौ ने कि एगो फोन अगर चलैत रहे त दोसर के फोन लगबे ने करे ऐसन कर देबे ला
ओ हाँ ठीके कह रहल छियै बात करके त आब हमरा की जरूरी आब हमरा एकटा पूत
पूर गेल तीर्थ
हाँ अहाँ से बाइक करबै आ बस फार्म भरबै तीस गो
आ कहीं फेर फोन कोनो कर देलक तब
आब जे फोन करथि न तब देखब की करब हम आब जे कोइ फोन करै छलथिन ने तऽ हुनके फोन करके हम मा
ह। बोलू बतिया लेलियै सबसे
हँ अन्तिम हइ अंतिम।
बतिया गेलियै सब। से
हँ बतिया लेल छियै।
लू हमर दीदी से बतिआउ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
हेलो।
बोल। किऔ ने।
। की कहै छिय अपना दीदी मती आै लइ ।
भाग गेइल बोलैत रहलक ह इधर से तब हम सोचली कि बतियाव दै छी
मजाक। कर छलियै ने हमरा से।
कहैय छथिन कहियो ने पहुना के हाल चाल
केकर हाल चाल।
पहुुना के।
पाहूना
हँ। नहि समझलियै पहुना
ह
पहुना मतलब नहि समझलियै।
नहि समझ
अहाँ अपन आदमीे के
ओ अच्छा अपना त एते खर्चा। धुर जाउ। कथि कहु अपने आदमी के हाल चाल।
का का भइल
काम करैत क रहलखिन।
ओ।
आओर सब बताउ अहाँ।
की बताउ।
अहाँ आरके तऽ मजे-मजे में जिंगी कटैत। हमरा आरके तऽ बाल बच्चा। जा एक सबके बड़ बेमारी दुनिया जहान सबके टेंशन लेके जिय छै
सभके जिनगी ओनाही कटै छै
अहाँके अभी शादी नहि ने भाएल छै
नहि
नहि भेल छै तऽ कोन टेंशन माइ माइ बाबु के होटल मे खााय छलियै आ जिनगी जिय छलिए तऽ की टेंशन या आहाँ आर के
बहुत टेंशन छलेए पढ़ाई के टेंशन छलैए
ओ
घरके काम के टेंशन छलै
आ
आओरो बहुत रङ्गके टेंशन छलै सभके जिन्दगीमे टेंशन कोनो ने कोने तरीकासँ भए जाइ छै
तऽ शादी कहिया लए करबै अहाँसभ
करबै अगला साल
ह लड़का आर देखाए गेल छै
देखायल छै
अपना पसन्द स शादी कर रहल छियै की
हँ
तऽहि दुआरे की इतना खुश होके बोले छै छलियै ब तं आदमीक के पसन्द त शादी नहि होइ छलैय तऽह मुंहे छुछुंदर सन के कर के बोैलय छै तब बाजब
का बाजू
आओरो कुछो कुछो बाजू
बजला जरूरी हइ चुपे न रहब
हँ चुप रहैके ए बजबै तैयो दस मिनट पूरतै नहि बजबै तैयो दस मिनट पूरतै दस दस मिनट मे एनर्जी तनी बेस्टे कर देबै तऽ अहाँके की भए जायत
कुछो नहि भए जायत अहाँ बाल बच्चा कहाँ हेतन अहाँके
एगो टाटा दूध पिये छले हमर बौआ हमर दइ छलै ने एते बदमाश छलै एते बदमाश छलै मनी प्लांट लगले छलिए घर के उधर एगो तुलसी के पेड़ ओहिमे के सारा माटि निकाल के वो अपन सारा खेलौना बना लेय छै आ बना लेय छै कखनो कुछ बनेने रहल छलै आ देखबे रहल छै हमरा
बाल बच्चा त एनाहिए हेरान करबे करै छै
हँअ नीक बाजलियै अ
हूँ
ऐं हि हि अंय की की कीप पसन्द छै खाय मे
आँय
खाना खाायमे की की पसन्द छै
खाना अभी नहि बनलै या
औअ
म आ
ऑनलाइन देखलियै एकटा सूट लेबै अहाँ एकटा सूट हइ बरा अच्छा लागै छलै
तऽ एकटा रुपआ लागै छै ने
पा चार सए कुछ रुपैया के तू छलै
वेवलिंक देखब
हँ बड़ा सुन्दर ओकर रिव्यू देखले छियै हम एगो दीप निशा छलथिन ने वीडियो बनबे छलथिन यूट्यूबर छथिन उहे उ सूट पहलनेे रहल र मीशो सँ मंगालै छलखिन बड़ा बेजोड़ तें -लगै हइ ए दुआरे कहली कि एक एकटा हमू ले लेम आ एकटा अन्हु ले लेम पलााजो हइ है कू छलै
लिंक भेज देब हम देख लेब
ठीक है लिंक अहाँके भैज देब हम आओर बाजू
अहाँके बच्चा रोय छथुन
दूध पियै छलै न तऽ ओकरा बार बार कखनो दूध छोड़तै कखनो अहीं सँ बात करै ला बाजय छलाह बात कर
क्या कर रही हो
की करै छहो
ठीक छिय
आँय
त केबा
की करै छहो मौसी बोललय मौसी